हेलो हँ आवाज आबैया। हेलो हँ। आओर कहू की करै छियै?
बनारस वाली
ज।
बनारस वालीए।
बढ़िआ बढ़िआ ब
बनारसे घर भेल ने।
हँ- हँ तऽ हमरा सब जगह ओतऽ भी इएह कहहि जाइ छै, बनारस वाली।
स बज ह क बे बनारस वाली।
हँ।
अच्छा। कििया नहि नीक लागैएा। कहैएाोर बनारस।
नह किया न नीक लागत हमर जन्म स्थल छै। नीक लागे छै। आओर अह कह की करै छल। चाना सब भेल?
के के हसै छथि अगल बगल मे?
को नहि आसै छथिन। मम्मी बात करै छथिन। मौासीसँ
अच्छा।
हमर घरमे केओ छथिन। ने एखन हम मम्मीए छी बस।
हँ घरवलाा।
नहि ही ओ तऽ बम्बई छथि।
अच्छा हँं ओ तऽ बम्बे बिसरि जाइ छियै ने।
अरे कोइ बात नहि लोग से बात होइ छै। कि पते नहि छै।
धीे धीरे-धीरे-धीरे
किु किी छलखिन। को किछु कुमार छलखिन। हुनका पूछलहु। मतलब बच्चा सबके आवाज आयल छलै। तऽ ह पूछ लेलं हमरा लग े बच्चा छै। बादमे पता चल छैक। बार छथिन अद कुछु की छथिन। तऽ बिहार बुझै छैुनक। कुमार बुझ सम नहि आबै छै। हम ककरा की बात आदमी करे।
आओर कहु अपन हाल समाचार की खेलहुँ बनेलहुं। अपने अपने से बनाबे छीियै। बाहे से ना खाइ छी। अहाँ तऽ
हम तऽ बाहरेसँ खाइ छियै। एगो छै। होटल छै। कैन्टीन कहियौ होटल कहियौ जे कहियौ ओकरा मन्थली हेड करै छै।
तऽ जे अपन मोन के होइयै खा सकै छी ना जेना वेज, नॉनवेज किछो।
हँ
उं ऊं चलू बढ़ियां छै औ नीक लागे त फोटो नहि भेजलहुँ बौआ के
अहां हमरा कहने छलियै बौआ के फोटो भेजै लै
अहाँ कहले रहौं न कि अहाँ नम्बर सेव करू अहाँके स्टेटस देखत तऽ हमरा देखबे नहि केलक। अहां फोटो ही भेज दिय हम देख लेबै।
अच्छा हाँ हाॅं सेव नहि अच्छा रूकु रूकु हमे
हां सेव करलुं हमरा फोटो हमरा स्टेटस नहि देख के भेटल। तऽ हम कहलहुँ आब एना एनाहितो अखन नहि देखे के भेटल आब जब नया अहाँ लगायब ने तब देख क के भेटत।
ही ही ही ओ
हं आ पहिले के लागल से कोइ दिक्कत नहि होइ छै।
हूं भेज देलौं देखियौ। कहियो अपने कतऽ स छियै?
देख लै छियै आओर कहू बारिश तारिश भेल ए
हेलो कहियौ ने अपने कत स छियै कथी कहलियै।
हं नै प्रेम जे आग्रह अत अतऽ अखन बड तेज बारिश भेल।
हँ हेलो हेलो।
ई प ई रियलिटी के फोटो छै या ए आइ छै?
ई अहाँके छै हम छियै हमर बेटी छै। ए मतलब अथी छै फोटो फोटो एहने छै बस
हां हां बना लेना। नीक लागै छै। बउआ तऽ बहुत सुन्दर लागै छथिन।
हूं बौआ के हम फोटो भेज दै छी।
बौआ नीक लागै छथिन त तऽ
बौआ के बापे सुन्दर छै तऽ।
प्यारी सी लागै छै मायो सुन्दर हेथीन कोनो माय के थोड़े ओ छथिन
देखियौ दोसर फोटो भेज देलहुँ बौआके नॉर्मल फोटो।
हँ देख बौआ सुन्दर छैथिन बौआ बौआ के मैय पे गेल हेथीन।
हूं नहि बौआ के बाप पड़ गेल छै।
हें हें हें नहि यौ मैय पे गेल हुनकर हम फोटो थोड़े देख हाँ भेजू कनिया के फोटो तखन हम विश्वास करू कि अहाँ सुंन्दर छी की ओ
आ अहाँ अपन बौआ के फोटो भेजलियै?
हमर बौआ छैहे नै बतेने त रहौं अहांके लए हमरा कहलहु ने एखन नहि छै हमर।
अच्छा अहाँ हमरोस अहाँ हमरास बात अहाँ हमरास बात कऽ रहल छी। आ केओ लिखलक यऽ जे केओ ई फ्री छी तऽ कहै छी हँ मतलब एक बेेर में कए गोेस अहाँ बतियेबै।
आब जरूरी नहि छै कि हम अक्खन मीट लिखलौं त सामने वाला हमरा अखन फोन करितै। आ सामने वाला के ए करो कएथिन तऽ हमर उ नम्बर पर फोन करथिन जै पे लगबे नहि करतै। ई नम्बर तऽ नहि पता छै ने सबके।
तें हमर एकबेर अहाँ कॉल अथी करबा देलहुँ नै।
नहि हम नहि करबा देलहुँ अहाँके हम अहींके फोन उठाबऽ लए रखने छलहुँ हाथ मे फोन। ओतेमे माधुरी दीदी फोन करि देलखिन। हम उठा लेलौं फटाक से। परसो नहि परसो हँ परसो दिनमे।
तऽ अहाँके पूरा भऽ गेल अछि ने।
भऽ गेल पूरा। आ देखू न्यू टास्क भी आ गेल।
जे अह अहाँके हम कनी देरमे कखनो रातिमे आठ साढ़े आठ नओ बजेके नओ साढ़े नओ बजेके आसपास
केना बता सकै छी कि हम एना बारह बजे तक उठल रहय छियै। तमाए एना कोनो दिक्कत नहि छै अहूं के टास्क पूरा भऽ जाय कॉल करलियै हम कॉल करलहु तऽ ओहिसे की भ जेतै ने दुनू के भए जेतै से कोई दिक्कत नै छै कि अहाँ हमरा फोन करब त ओइ से नै
हम अहाँके किछु मतलब पर्सनली एगो फोन करब किछु बात लऽ।
अच्छा-अच्छा ठीक छै ठीक छै करियै ठीक छै ने। और कहू। की खाएब आइ आइ ते इम्हर बड्ड बारिश भेलै य बड्ड हूॅं आइ अचानक से एते धूप छले दिन भर साँझ मे साढ़े तीन चार बजे अचानक से बारीस शुरू भेलै। तऽ बड बारिश शुरू भेलै।
अच्छा
हूॅं
नहि एतऽ बारिश नहि भऽ रहल छै गुजरातमे बुझलियै।
करो हट
कथी कहलियै।
शेयरिंग मे रहै छी ककरो साथ।
हेलो हँ शेयरिंग में छियै हमरे मतलब एतुक्का छथिन एगो लड़का।
अच्छा
मिथिलाके रचना सबके काज करै छथिन, हुनको जोड़बेलियैन ह। हम बेनीपुर से छी, अहाँ कतऽ से छी?
हॅं हॅं त जाउ अवन्तिका दीदी वला अहाँक अहीं अवन्तिका दीदी छी। अवन्तिका छी।
अहांके हमहूं ओ पहचानै छी हमर मित्र छै ह।
तें हम कहलहुं।
त
एकदम गरम हेता ओ।
नहि हमरा ओ भउजी ओ पूजा पूजा भाभीके देखने हेबै ओहिपर पूजा झाके।
हँ
ओसभ कहबे केलखिन हम जे जुड़बै ने अहाँ हमरा दिआ कहलखिन जे जुड़बै अ ऐपपर तऽ मतलब अथी हेतै सबके मिजाज फ्रेश रहतै हम कहलिए ठीक छै।
हँ नीक छै बढ़िआ बात छै। एकोटा एखन तक जे मतलब जिनका से बात भेलै क्यो भी हेथीन तऽ मतलब स सब बड नीक छै एना मतलब जेंस में हमरा लागे छै एकटा अहां से एकटा जो ओ आयुष छै आयुष ठाकुर। बौआ इलेवन्थ मे शायद पढ़ै छेथिन। नै नै जै दहुन मैय बाप के सेवा करै छेथिन हुनका नाम, की लागतै
तारापीठ के समझिय बंगाल
की लागथिन अहांके ऊ?
आयुष ठाकुर हमर साइर जेठ साइरके लड़का छै।
हँ तऽ ओ इलेवन्थ मे पढ़ै छेथिन ने।
हँ ऊ इलेवेन्थमे पढ़ै छथिन।
तऽ बस हुनका से बात भेल छै आ अहाँ से। आ एकटा ओ केओ छथिन विकास मिश्रा जिनकर बर्थडे नहि छलै जे आइ सुबह उठके फो ढेर सारा फोटो लगा देलखिन।
हँ
बाकी जेते सबसे बात भेल छै सब लेडीजे सबस बात भेल छै। हँ
जेंटस सबके जोड़ि रहल छियै धीरे धीरे।
हं नै ई नै जाइ ओ अच्छा अहां जो--हं हं हं नहि जोरू जोरू हैं हं हं
ह
कमी नहि होबाके चाही सब बहुत भरल रहबाके चाही कि सब सबसे बात करै।
हँ
मेजोरिटी बनाबे छियै कहां। कि लेडीज के साथ जेंट्स भी होबा के चाही न
हँ कियेकि पुरुषो ने भारी रहबाक चाही।
अच्छा अच्छा कियै अहांके डर लागै या?
नहि नहि तऽ तीस गो चालीस गो महिला के बीच मे बेचारा एगो पुरूष रहतै तऽ ओ हटि जेतै न।
नीक छै पहिला बार एहन टाइम हेतै कि केओ एना दबा सकै छै पुरुषके।
हमरा नहि दबा सकैए किओ हम पूरा ग्रुपपर भारी रहि जेबै कखनोहु भी।
अहाँ अहाँ छी अवन्तिका दीदी के जे दुल्हा छथिन ओहो वैह ने छथिन हां हां। जीजाजी ओहो ओहने सेम छथिन।
उनको बात ओहने छै हुनको कोइ नहि देबा सकै छै। हुनके ओहने छै बोली सबकिछ। तब आइ की खाायके प्लान केलहुँ। आई फ्राइड छैक। हँ, बढ़िआ छै अही के- - हा नॉनवेज आ बनाबऽ भी आबैय अहाँके। खाइ अब का- - सब छूटे गेल छै खाना नहि खाय छैई।
हम स्टूडेंट लाइफ में छलियै न।
हम्म
तऽ हम अपनेसँ खाना बनेनाइ सीख लेलियै हर चीज।
बढ़िियां है न तब आब बहुत नीक छै, ज सडे के अहाँ घर पर रहब तऽ अहाँ बना क खियायब। भाबी क
पुराना हाथसँ लेकिन बढ़ बढ़िआँ स बढ़िया बनै छै चिकन ओर सूवाद बाकी बना लै छियै, हर चीज बना लै छियै।
संडे के जब अहाँ के छुट्टी रहत ओइ दिन त नॉनवेज खाउ वेज खाउ किछो भी बना के खिया सकै छी।
ह।
ह। सी कगल ह ने तब त नीक लागत। बौआ बाजेयै किछो, अच्छा छे महीना एक साल के होब वाला छै त बाजते हयत न। अपने त पहिले पप्पे बाजै छै सबटा, आ वएह करलहु सबसे पहिले वएह बाजै छले।
बदमाश बेसी छलियै बदमाश
की, हं त बच्चा नयि बदमाश नयि करते त के करते बचपने के त नीक लागै छै देखयमे
हँ, बदमास कनि जादा छै।
आ जब वीडियो कॉल पे देखैत हेथिन तऽ बड हो जाइत हेथिन बउआ गुडी एकटा बात कहेछि न सोचवाल अच्छा। आइ काल्हि के तऽ नीके छै मोबाइल भेट गेलो फ्री भऽ गेल बौआ हु
मोबाइल दऽ दियौ ताहिके बाद जे छैय बच्चा अपन लागि गेल ओहिमे
हँ, मैयं बाप फ्री भऽ जाइ छै न। हम कोइ टेंशन नेय मोबाइल द देलों बेड पर किछ भी करू ऐसे लेकिन ई बहुत प्रॉब्लम वाला चीज छै, एना नहि करबाक चाही